हँ। केन छी दी?
ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ- हँ- ठीक छी ‌कहाँ स बात करै छीै दीदी?
मधुबनीसँ।
अच्छा मधुबनी मे। मेन मधुबनीयें छै या कियो गाम? छैय। आजु-बाजु। कहाँ पर?
त भाड़ी रभाड़ी रह
अच्छा रोहारी। अच्छा हम बनारस स बाजै छि दी- बनारस स।
बनारस स।
एना तऽ हमर दादी गाम अहाँ के ई छैय का- सीतामढ़ी भिट्टा मोड़ सुनने हैऽब। सीतामढ़ी भिट्टा- मोर। उम्हर, हँ -हँ उम्हर छै हम्मर दादी गाम। नानी के बेनी पट्टी साइड छैय।
एना सबक्योटा कलकत्- ता रहै छथिन नानी के और हमलोग ओतऽ सात पीढ़ी से बनारसे मे छियै। सबगोटा, हँ -और खाना- पीना भेल दीदी?
नै आय फास्टिंग छेलैयैऽवृहस्पतिवार के।
अच्छा ब्रसके-बृहस्पत के व्रत करे छियै आं? चलू बड्ड नीक बात। केहन छैय मौस- सम उमहर?
इम्हर छैय एखन मौसम ठण्डा
पण्डाल न? हँ अमरो आय- जकन, आय जगन्नाथ जीक के एम्हरो यात्- त्रा निकलल छैय नऽ तैंऽ मौसम नीक छैय बारिश जेना। गर्मी छेलै। और दीदी कितना साल भेल बियाह के? अहाँ के?
कबिया के पसल।
नो साल अरे वाह बौआ सब हेऽत।
हँ एकटा बौआ एकटा बुची या बुची क्लास वन में अैछ और बौआ नर्सरी मे।
अच्छा- अच्छा तऽ एखन गामे रहै छैय या कतौ बाहर रहै छियै?
हम गामे मे रहै छी मतलब मधुबनी मे रहै छी मधुबनी से पूर्णा गाम सँ।
अच्छा तऽ सब जीजो जी ओतै रहै छथिन। सबगोटा मतलब उम्हरे रहै छियै फैमिली चलू बड नीक। तब तऽ नीक हेऽत आहाँ के। वएह दूर -दूर से लोक गाम जाय छै उवला अलग हो जाय छै नऽ।
हँ।
तब दीदी आब तऽ मधुश्रामनी आबै वला हेऽत।
हँ।
हम नै देखने छियै दीदी हमरा किछ पता नै छै अखन तऽ हम। अ तऽ हम आर मम्मी छी बनारस में। हँ हमर पप्पा एक्सपएर भऽ गेलखिन अखने दिसम्बर मे।
ह तऽ कतौ बाहर वाहर घुमने छी कि नै दीदी बनारस कखनो आएल छी घूमऽ।
बनारस तऽ नै गेल छिये लेकिन हम रहल छियै पहिले सँ बाहरे गोहाट टी मे रहै छेलियै या ओकर बाद हँ हँ गोहाटी सँ फेर बिय शादी -शादी के बाद गाँव सिप्ट भगेलै।
अच्छा एना मतलब आहाँ के पूरा परिवार ओत तै रहै छेलखिन
हँ सब ओतै गोहाटीये मे हमर मम्मी -पापा एक्सपाइर भ गेल छेथ।
हे अच्छा बेसी समय भऽ गेल की?
मम्मी के एक साल भेलै आ और पप्पा के भऽ गेलेन बियाह के डेढ़ साल के बाद पप्पा एक्सपाइर
हे भगवान छऽ तऽ तब मायका मे कियै छथिन?
पहिले चैल गेल।
हँ से हमरो पप्पाके ओते ऐज नहि छलै पचास मतलब पचासो नहि पूरा भेल छल। हमरा पेनाहा उएह बात छै केकरा सँ। कहै छीयै आ ई कहै छियै दीदी तऽ मायका मे कोइ छथिन भाईजी।
हँ भईया छथिन ओतऽ।
अच्छा त ओ गुहाटीए रहै छथिन।
हँ सब गोहाटी ओतऽ अपन घर दुआरि अछि आ सभ गोहाटीए में रहै छथिन।
हँ चलू तब तऽ ठीक छै कखनो आना-जाना कखनो आउ बनारस घूमऽ।
हँ हँ एब एब गंगाजी नदी मे एब
हँ हमरो घर की छै ने कि विश्वनाथ जी के आधे किलोमीटर के दूरी में छै। जादा दूर नहि छै हमरा नजदीक छै छै। विश्वनाथजी संकट मोचन दुर्गा जी। सबटा हमरे घर के नजदीके में छै।
अच्छा आउ नऽ अहुँ सब कखनो मधुबनी घुमै लए घुमै फीरै लए।
हँ हँ मधुबनी अखन हम पिछिला साल एयल छी। छलहु दीदी सौराठ गाम मे आयल छलहुँ ह एकटा रिलेशन मे रहै छैथ। सौराठ गाममे तऽ ओतै आयल छनौ आब अगिला साल तऽ हमर दू टा भाय भेए के उ सब छथिन बच्चा सब छथिन त भतीजा से हुनकर सब के जनउ हेतै और हमर दीदी के बौवा क हेतै। तऽ अगला साल तऽ वेएह सब उपनयन देखऽ के भेटत हम तऽ अखन तक नै देखने छी। मैथिल के किछ भी दीदी भाइजी के बियाह
कहियो किछ नै देखने छलियै हम अपन बियाह पहिल बेर देखलियै अपन। जेना पियाह ओना कहै छै विध - ब्यबहार।
हँ वेएह हम अपन दीदी भायजी के बियाह मे काल मे भी नै छलहुं मलब हम एके हम ओइ टाइम मधुवा वहाँ मथुरा पढ़ै छलउ ने हमर ग्रेजुएशन चलै छले त हम ओत्तै छलौं मथुरा एक दिन बियाह ब -अटेंड करय एलौं फेर भोरे चलि गेलौं हमर एग्जाम छलेए सेमेस्टर तहि ले तऽ हमर बेसी काल के ओने छलह, और दीदी परिवारमे के, के छथिन एत्तऽ अहाँके घर मे?
हमर सासुर के साउस -साउस ससुर दीयर ननैद सब छथि ननैद सबके बियाह टा ननैद छथि एगो हमरा से जेठ छथिन एगो हमरा सँ छोट छथिन।
बियाह भऽ गेल छै दीदी सबके?
भऽ गेल छै ने आओर दियर छैथ दियर के नै बियाह भेल छै।
अच्छा आ त ओ आ ओतै से पढ़ाइ करैत हेथिन ने ओ
हँ हँ।
ह अच्छा और कतौ बाहर बस गोवाहाटीये घुमलौए ने कतौ मतलब दिल्ली बम्बई कतौ एना।
नै नै एहन तरफ कतौ नै घुमलौए गोवाहाटी स सास नैहर नइहर स सासुर इ बला पाइठ पढ़ि नेने छी।
गोवाहाटी के दीदी मौसम बहुत बड्ड नीक रहत हैत न।
हँ बारिश में पानि - पानि भऽ जाइ छै।
हँ गोहाटी के बहुत बड नीक मौसम देख खाबै छै आब तऽ दीदी मधुश्रावणियो आबै छै ने।
हँ हँ मधुश्रावणियो अबैछै।
इ कहै छियै दीदी अग-आ- तीसे तारीख से सावन शुरू होइ छै।
हँ हँ सकरांति बला सबके त सकरांति के बाद स शुरू भऽ जायत।
अच्छा नै नीचे एना क क देखा क कहै छथिन सबके उनतीस क‌ऽ म उ छै पूर्णिमा छै फेर तीस से सावन शुरू हेतै आ तीन अगस्त के पहिला ओ हेतै तऽ मधुश्रावणी वाला सबके त तीन अगस्त से शुरू हेतै ने पूजा पाठ दो स गौरी- तौरी बनतै।
हँ हँ तऽ अहाँके लगतइ बियाह भऽ गेल अइछ ने?
नै नै दीदी।
नै भेलए अच्छा।
हमरा नै हमरा नै पता छले मतलब कि केना इ हमरा एतऽ केयो रिलेशन मे बियाह भेल छै अखन तीस तारीख के तीस अप्रैल के भेल छै ओ ए थिन तऽ येएह सुनलौ मम्मी कहै छलखिन कि दू तारीखे हुनकर गौर बनतै।
अछा
तीन से पूजथिन त ने किया किया होइ छै दीदी मधुश्रामणी सब?
हँ।
पाबनि।
अहां कथी कहलियै?
मधुश्रामणी पावनि के मतलब किछ त हेतै न कि किया होइ छै। पूजाइ छै।
अपना सबके वंश जे छलखिन नाम वंशके छल नामसँ
हू हू
मान्यता छै जे नागवंशके पूजा कयल जाइ छै।
अच्छा इएह लए तऽ एहिमे मतलब एहिमे। एहिमे जे अपन होइ छै एहिमे नाग नागिन पूजा होइ छै पन्द्रह दिन के।
हँ नाग नंगनक के पूजा होइ छै तकर बाद स रोज सजुत हो छै पन्द्रह दिन तक। साथमे।
अच्छा ज ओ फूल ओ फूलर ले हँ। तऽ ओसभ साँझेमे होइ छै दीदी कि सुबह जे न? तैयार भऽ के लोग जाइ छै जे खाली हम फोटो देखने छी हँ
प्रात जेना अग फे गौरी पूजल जाइ छै। पूजा कयल जाइ छै।
अच्छा तऽ ओ जे फूल ली सब फूल आबै छै। न वएह से गौरी पूजे छथिन सबटा मतलब पूजा पाठ वएह फूल सब होइ छै।
ह आ
कहै छै जे मतलब फूल लोहड़ी में जे फूल लऽ के आबे छथिन वएह सब पूजा करे छै।
ह उएह सब पूजा करै छै। ओहिसँ न नाव देखा सबके दूध लाबा चढ़ै छ।
तऽ साँझ मे मतलब नाग देवता के पूजा होइ छै लावा सब चढ़े छै फूल लोड़ी वाला फूल सब
नहि ओ भोर बदम सुबह
तऽ ओ ओ मतलब ओ फूल ला के रखा जाइ छै ओस भोरे पूजा होइ छै।
जेना फूल तूल सब आनि देलक साँझ मे फूलो मतलब डाली सजा लियअ।
हँ
डाली सजा कऽा उएह सभ प्राप्त भने भोरमे फेर पूजा होइ छै सुबहमे भोर
अच्छा मतलब वएह वएह फूल वएह फूलदोरी वाला थाल सजल रहे छै वह सुबह पूजा होइ छै एना आ सुनलहु दीदी एहिमे एक एके टाइम खाना खायल जाइ छै। एना अनूना होइ छै।
अलूना होइ छै एकदम खाना खा।
पन्द्रह दिन मतलब अनोने होइ छै।
प नहि नहि नून अनूना नहि हो छै नून होइ छै। दुये दिन आ गा घुमा फर सामने दिन आरो पञ्चमी दिन दू दिन अहाँके नूना करऽ पड़त एके बेर खाय पड़त आ सूर्यास्त तक पहिले अहाँके खा लेबाक।
हँ जेना मतब चाची मम्मी सब अखनो तक के ओहि समय मे। जेना मधुर साम ई सब पड़ै छले नागपञ्चमीमे तऽ ऊने करै छलखिन। आनू ने खेल एना एने त होइ छै कि।
नहि आब तऽ बहुत सिस्टम चेंज भए गेल हमरा तऽ सबटा काच फटि गेल छले तकर बाद हमरा सासुर पहिे खाना खुा दै छल रात मेमे एक गिलास त दूध दऽ दऽ दे छलिय
भेलेल छै ओत गुाी।
हमर शाशुरे नहि दल छै हमरा सबटा शशुरे नहि दल छै।
अच्छा अके मधुश्रावणी सब सासुरेमे बरसाइतो मे अहाँ हँ भऽ बरसाइत होइये अहाँ सबमे
हँ हँ सबकिछ बरसात साँझ पाबनि सबकिछ
अच्छा तोड़ा बड़ नीक बात छै दीदी आर ई कहै छलौ कि हम अहा दुर्गा स्थान सब अहाँ गेल है बहुत बार हम ते एके बार गेल छियै। हरा बड़ नीक लागै छैलये मन्दिर। हँ हमरा बड्ड नीक लागल ओ मन्दिर लेकिन एके बार गेल छलौ ओ टाइम मतलब इहे जन जनवरी-फरवरी में गेल छलौ बड भीड़ रहै छै ओहो सब टाइम मे
हं ह ओहिसन अहाँके मागे जेब दुर्गा चालू भऽ जाइ छै ने तऽ माघ मास मे सेहो दुर्गा पूजा होए छै चैत मे सेहो बैशाख में सहो
हँ ई अभी तऽ गुप्त तऽ शुरुओ भऽ गेल छै ने पन्द्रह तारीक सऽ गुप्त नवरात्र ह आ कपिलेश्वरो तऽ अहाँ से नजदीके हेत
बहुत नजदीक छै
आर दीदी उमर की की छै किछ फेमस-तेमस
मधुबनी के
हुं
मधुबनीके फेमस मन्दिरे सब अएछ मिथिला हाट अएछ
जेना मिथिला अहाँके तऽ मिथिला हाट सब अहाँके नजदीके हेत नऽ
हँ कनि दूर छै एक डेढ घंटा लागै छैय।
ओहिमे दीदी की की छै मतलब बऽ बहुत सारा तरीके के चीज बनल छै कि अन्दर कसे पेंटिंग के ऊऽ देखाबै छै।
नहि-नहि हरेक चीज अहाँके मतलब मिथिलाके जतेक व्यंजन बनल छै से अहाँके भेट जेत पाँच सौ रुपया के थाली पड़ैय छै अहाँके ओलएबर जतेक रहैत छै मरूआ रोटी चाउरक रोटी मऽ मकइके रोटी सबटा भेटत मतलब गाँव घरक जते विधव-विधान रहइ छै सबटा भेटट चूड़ी लहठी सब किछ भेटत मतलब मिथिलांच्ल सऽ जुड़ल जते चीज होए छै।
हँ हँ ओहिमे सऽ अच्छु ओए मतलब जेना जेना स्टॉल टाइप लागल रहे छै दुकान टायप ओहने लागल रहे छै कि अंन्दर पूरा
हँ हँ
अच्छा ई केमहर पड़े छै दीदी मतलब स्टेशन से जेना निकलौ तऽ उम्हर सऽ
ई सायद झंझारपुर साइड पड़य छै
अच्छा झंझारपुर साइड पड़ैय छै
गेल हमहुँ नहि छियै झूठ किये कहु हमहुँ नहि गेल छी हम एखन तुर पाँ छः महिना पहिले सिफटे भैले हमरा
अच्छा अच्छा ई कहै छलौ दीदी कि मतलब जे मतलब एहिमे ई जे होइ छै कि नाम छै मधुबनी पेंटिंग के सिर्फ साड़िये भेटे छी याऽ मधुबनी पेंटिंग के लहठियो
चीज अहाँके जे चीज लेबाक अए सब चीज भेट जेत
लहठियो तहटी बनैत हेत ने दीदी एहि सबके
हँ हँ बनै छै ऑर्डर देला पर बइन कऽ आबै छैय
हँ नहि हम कऽ एकटा लोकसँ बात केलौ तऽ ओ कहै छलखिन लहठीके नहि सुनलौ साड़ी सुननौ तऽ एक बार हम सोचै छनौ एमहर
लहठी जे अहाँके लेबाक अएछ तऽ लहठी अहाँके सबसँ नीक भेटत अहाँके जयपुर के
जयपुर के ओहिमे हमरा दीदी के ने हँ दीदी के शादी के साल गिरा आबऽ बला छलै न? तऽ ओहैऽ सोचलौं फेर तऽ हुनका मधुबनी पेंटिंग के साड़ी दियऽ, एक टा लहटियो, ओ मारक्यू कर के दिअ।
अच्छा।
हँ।
प्ल भेटै छै, एतऽ हमरा बगलो में भेटै छै, अहाँक ऑर्डर लै छै, किन दोसर हमर ब-बहन धी छैत एकटा हमर मसियौत बहिन ओ बनाबै छै, ऑर्डर लै छै। अहाँके जे चीज में पेन्टिंग करबाक अइछ सबटा में पेन्टिंग क क अहाँके द देत।
तब त, तब त हम अहाँके ओ कर सकै छी, बता सकै अहाँ करबा सकै छी, हुनका कहबै तऽ न हमर लै लेथिन ऑडर, हं बड़ नीक छै त। तऽ दीदी, बेसी समय ओ नैय तऽ अच्छा छै, जते नीक बन जे ते सुन्दर, कियाकि न ऑनलाइन तऽ जरूर एबै दीदी, ऑनलाइन तऽ एना बड दिखाबै छै, लेकिन ऑनलाइन वाले पे नैय विश्वास होइ छै। न सुनलौं कि जे सच में बनाबत हेथिन ओतऽ के भेटैऽ जादा नीक लागै छै।
नैय, हमरा अपने बहिनधी बनाबै यैऽ सब किछ ओकरा आबै छै, हम तैं हम अपना संगे रखने छी इसकूल में।
बहुत प्यारा आवाज लागै